हैलो हैलो हरे माधव भाभी हरे माधव
हरे माधव कहिड़ो हाल आहे बढ़िया ॿियो छा पिया करो
कुछ न बस वेठा हुआसी
बसि फुर्सत में ही आहियो न
हा न न अञा किथे अञा त चाए पीती आहे।
फ्री त
ॿियो ॿुधायो हैलो हैलो हैलो
चवेती नेराहने छा कंदा वञी
हैलो हैलो हैलो हा आवाज़ अचेव ती
हा नेरन छा कंई अथव
नेरनि
नेरनि हाणे मम्मी जो ठाहे अच्छा
हा
तव्हां न ठाहींदव
न मम्मी ठाहींदी आहे न अञ मां किथे ठाहींदीम
अच्छा
हा
ॿियो छा कंदा आहियो
असां जॉब कंदा आहियूं
अच्छा यारहें ॿजे वेंदव हा यारहें बजे वेंदा आहियूं त केहड़े फील्ड में आहियो
मां अकाउंटेंट आहियां हिक कंपनीअ जी
अच्छा, त कहिड़े शहर में?
शहर में हीय थोरी ॿुधाइणो आहे।
शहर ॿुधाइणो आहे घर जो पतो न ॿुधाइणो आहे
हा असां जबलपुर में आहे।
अच्छा
तव्हां किथे रहंदा आहियो?
असां बि तव्हांजे इ पाड़े जा आहियूं।
पहाड़े जा किथे?
जबलपुर में ई आयूं।
जबलपुर में किथे राहंदा आहियो?
खिलण संजीवनी नगर में-
अच्छा-
तां-
असां हिते ई जबलपुर में ई रहंदा आहियूं शहर में।
शहर में त सभु कोई तो रहे खिलण
हा ॿियो बुधायो
ॿियो सभु बढ़िया ई आहे।
ॿियो त आहे घणा ॿार अथव?
ॿ गुड़िया आहिनि
अच्छा-
हिकु टियों पढ़ंदी आहे हिकु यारहों पढ़ंदी आहे।
अच्छा, तव्हांजे घर में केरु केरु रहंदो?
पापा मूंसां गॾु आहिनि मतिलबु सहुरो हे मां मुंहिंजा ॿ ॿार।
हम सई आहे न ऐं सस।
ससु एक्सपायर थी वई हाणे सितंबर जी महीने में।
अच्छा।
ॿ ॾेराणीूं आहिन ॿई ॾेराणियूं पंहिंजे पंहिंजे घर में ख़ुशि सभिनि खे पंहिंजो पंहिंजो घरु आहे।
हा हाणे कोई थोरी नथो गॾु रहे सभु अलॻि अलॻ थी वेंदा आहिन वक़्तु ॿार वॾा थींदा आहिन त।
हा और पहिरें समय ईअं हूंदो हुयो की कई चुल्हि में एॾी एॾी घर, असां त पंहिंजी मम्मी यन खे ॾिठो आहे न। हिक ई घर में हेॾा जणा रहन हुया, सिक प्रेम हूंदो हुयो, अटो अटो एॾो गोंइंदी हुई जो ख़तम थी वेंदो हुअन, पंहिंजे नेड़नि लाइ न बचंदो हुन।
हम्म - -
वरी वरी सां ॻोहींदी हुई और हाणे सभु थी वियो आहे हिक लिमिट में पंहिंजी घर परिवार जे हिसाब सां थी वियो आहे सभु कुझु।
असांजी बि चार चाचियूं आहिन पाण सभ अलॻ अलॻ आहिन ॿ गॾु आहिन।
हा - - उअ ई थी चवनि की हाणे उहो सभु कान्हे को पहले त भईया पाड़े वारा बि ईअं हूंदा हुया हिक टीवीअ में सॼो घरु ॾिसंदो हो टीवी। और हाणे जेतिरा कमिरा ओतिरी टी वी। जेतिरा माण्हू ओतिरी मोबाइलूं ओतिरी गाॾियूं घर में। अ मायूं बि रखियल घर में हाणे।
अच्छा मुंहिंजी मम्मी खे त माययुनि जो कम ई न वणंदो आ।
वणंदो कंहिंखे न आहे यार लेकिन हाणे छा करूं घर में वरी नथो थिए पियो त करे नथा सघूं पिया एतिरो की ॿारन खे ॾिसूं उनजे करे असां ॿारन जे करे मां पहले न जॉब कंदी हुअमि स्कूल में पर सभु हाणे छॾे छॾियो आहे।
ही
सभु डिग्री न सभु सिटीन जे अंदरु पयूं आहिन बी एड बी एड थियल आ एम ए थियल आ पर घर ई वेठा आहियूं हाणे।
ॿियो कुझ न कंद आहियो घरु वेठे?
न न कोचिंग पढ़ाईंदी हुअम यार लेकिन कोचिंग जा न पैसा न मिलंदा हुया।
हा मुंहिंजी ममी त पापड़ मुंहिंजी ममी त पाप पड़ ॻीचा सभु ठाहींदी आहिय घर में।
त मां त सेल कंदी आहियां मूंखे ॾाढो ऑडर मिलंदो आ।
अच्छा असांजी मम्मीअ पाण ठाहींदी आ टो। कला कचरियूं जलेबियूं सभु उठाइंगे।
त सेल कंदी हूंदी न ममी?
हा सेल कंदी आ न।
त ॿुधाए न पोइ मां खणी अचां न घर मां चिप्स विप्स खपे ऑड ऑडर में लॻल आहिन मिलन नथी पयूं।
अच्छा चिप्स खपेव, चिप्स त असांजे हिते ई खा त मां चिप्स हिन त वधीक ठही कान बाक़ी ज कचरियूं पई अथव ऐं खिचा
त घणे किलो पइंदी मूंखे?
तव्हांखे हाणे मम्मी जंहिंखे विकिणो हूंदो आ हुनखे सौ असी ॾींदी आ।
अच्छा- अच्छा।
ऐं बाक़ी जो पंहिंजे लाइ वठां, त हुनखे ॿ सौ रुपया किलो
हा- हा -हा
मुंहिंजी मासी बि ठाहींदी आहे सतना मे पर हुनखे एॾी, एॾो सेल थींदो अथस हुते सभु सिंधी -सिंधी आहिनि।
हा- हा- हा।
त हू कचरियूं हेॾी ठाहींदियूं आहिनि की ॿ- ॿ सौ किलो वेकिणी वठंदी आ।
मां ढाई सौ विकिणंदी आहियां।
जे टोकिय न कचरियूं।
हा, मां सभु जलेबियूं बि ढाहिसो।
न असां ॿ सौ रुपया किलो विकिणंदा आहियूं।
हा मांखे न विकण जो कोई मतिलबु न निकिरंदो आहे यार, पेसा छाहे रुली- रुली मिलंदा आहिनि। तंहिंजे करे न मां घटि ई कंदी आहियां हाणे हो सभु
असांखे ख़ुदि कोई क ॾेई न वेंदो तुरंत सभु उधारा ते वठी वेंदा आहिन।
त उहे ई ॻाल्हियूं त चवे थी की ॾिस हाली असां लागत बि पंहिंजी लॻायूं, पंहिंजे पैसनि ते लॻायूं ओ मिले बि छा पो असांखे भिटिकी -भिटिकी करे पैसा मिलनि। और किथे- किथे त ईअं अथव की भईया पहले दो, फिर लो। पैसा ॾेई वञ ऐं गॾु सणु खणी वञ बिल्कुलु। अ जंहिं दीदी खां मां वठंदी आहियां न उह मूंखे घरु वे थिये वेई पूरा झोला भरे करे सेल थी वियसि हिन दफ़े त चयोम उधारी न ॾींदीसांवा। पर मूंखे न कचरियूं न ॾेढु सौ रुपे किलो ॾिनी।
अच्छा
हा चांवरनि वारियूं, और जले भबियूं हुयसि, गिचा हुयसि बढ़िया चङो सामान, चिप्स छा ख़तमु थी वई आ मूं वटि और चिप्स जा ऑडर चिप्स त मां हिन दफ़े साढी चईं है रुपए ॾिनी
साढे चईं सै।
हां! तव्हां घणे विकिणव?
हाणे जिते पंज सौ रुपया हुअं विकणंदा आहियूं
अच्छा-अच्छा पंहिजाप में ॾिनी मां, पर हुन वट ॿि एॾी हुयसि कान त हिकु ॾणीअ वरी चई उतेही हाणे चिप्स पर हाणे आहे ही कान, ईअं छा अगर न डे न त ग्राहक बिगड़जी वेंदा आहिनि
हुमम सही सिंधी ग्राहक ठतल हूंदव न
हा जेकी ॾियण वारी आंटी आहिनि न उहे भि मूंखे घरु वेठे ॾेई वेंदी आहे। घोट सां गॾ ईंदी आहे गाॾीअ ते सभु ठैला और हे सभु भरे करे ॾई वेंदी आहे अऊ कोचिंग चवेए थी न वठंदी हम, मूंखे शौक हुयो ॾाढो मां ख़ुद टीचर टिचर हुयम, पर न ॿार रुलियल पैसा ईअं ॾियनि हुननि जी माउं कल दे, कल ले लेना न परसो वठी वठजाए न बस ईअ त छुटो महनो, जेके लाइटियूं और पंखा चालू क्या, हेॾो तव्हांखे पढ़ायो उव ॻाल न थींदी आहे ॿिल ॼी लेकिन तव्हांखे ॿ ॿ घंटा असा समय ता ॾियूं तव्हां पैसा त समय सां ॾियो
त वरी मन ही न थियो माजो मां चयम रहण ॾेस नथी पढ़ायां पई ऐं वरी पतो तई हिकु बंदिस थी वेंदी आ की हा असांखे पढ़ाइणो आहे त उवे टाइम ते किॾे वन न ईअं माण्हू किटी विटीअ ते कम से कम हली त वने तो न त हुअं सोच वेही करे
तेखां त टीचर ॼी ॼौब ही सही आहे जो स्कूल मे माण्हू पढ़ाए
हुते घट में पेमेंट त मिलंदी
न त उवो त सही आ लेकिन वरी ॿारन जो नथो करे घर वारन खे खपे कोसी-कोसी रोटी
सिंधियुनि खे त कोसी-कोसी खपंदी आ भया त खाई वठंदा आहिनि कुझ ॿि - -
उवो त ॾींह खाई वठंदा उन ही वेले ॼी हिक टाइम ॼी बस हे भाॼी फुलको चांवर दाल पूरी रोटी ठाए करे असांए हिते फ़ुलको भि तए ता लहे अऊं खपे बस हिन् ही करें। कॾेहिं मां जॉब नथी करां पई बस अऊं मुंहिंजी जेकी वॾी गुड़िया आहे न हिमल वनण लाए वैन मिली वई तस पर अचण ॼी वैन न मिली तस हुनखे हिनई छुट्टी थे ती स्मॉल वंडर में और हिकु लिटिल वन में
इन करे न छाए हूअ ॿि कटंॻा वेंदी आ त हुनखे पूरी फैसिलिटी आ सभु वने ती अचे ती पई और हिन ॼो छाए वनण ॼो आ अचण महिल साढी ॿारहें छुट्टी ती थेइस पई त इन करे कोई वैन नथी मिले पई मूंखे की साढी ॿारहें बॼे हिन वठी अचेस अऊं वनण महिल त छाए की उहो टाइम ते ही स्कूल तो लॻे न वरी हिनजी कोचिंग हूंदी आ हिनखे वरी कोचिंग छॾण वन वरी वढण अच त काथे एॾी पूरत करें पाई दम मां और पगली मां त खुघ ती पई की भइया कोई मिले मूंखे वैन वारो ऑटो वारो त मां हिनखे हुन मेंें मोकिलियांस। छकी रोज़ रोज़ नथो पुॼे यार मूंखां बि - -
हा तव्हां पैका किथे रहंदो त - -
हाणे लोकल थी विया आहिन हिते ई आहिन
अच्छा
पर वनण अचण थी वेंदो आहे ईअं पर रहण न थींदो आहे उन-उन शहर में माण्हू छा रहे पापा त ॻुज़ारे वया आहिन मम्मी आहिन
हम
पापा खे बि पंज साल थी विया तन।
जेस ताणी माउ पीउ आहे तेस ताणी घर आहे।
न उहो त हाणे आहे भा भाजाई सां बि रख त ईअं थोरी ना आहे की सभिन जो ॿुधी वरितो त उहो ई सच। हूंदो आहे ईअ न हूंदो आहे भई पंहिंजो पंहिंजो प्यारु हूंदो तई कोई निणाणुन सां बि सुठो करे वठंदो तई न करण वारा न बि कंदा तई।
हा!
और जिंहिंखे निभाइणो हूंदो आहे त उहो त परे जा बि रिश्ता निभाए वठंदो आहे।
हूं ॿियो ॿुधायो थी वई तव नाश्तो पाणी?
न नाश्तो हाणे गरम गरम थींदो, अटो अटो गोथो आ टिफिन वेंदा आहिनि। त हाणे टिफिननि में ई बसि रोटी पाणी विझंदमि।
अच्छा तहां जो कहिड़ो कमु तव दुकान?
बोरवेल जो कमु तनि हिननिखे त।
अच्छा गोल्ड जो?
न न बोरवेल्स मशीनूं न लॻदियूं आहिनि पाणीअ जी
हा-हा-हा
उहो, उहो कमु तनि।
हम
त पंहिंजो वेंदा आहिनि, शाम ताई अचनि, राति जो अचनि फोनुनि ते ही वधीक कमु थींदो तनि हुननि जो बि।
हम्म
इन करे
ॿियो ॿुधायो?
तव्हां ॿुधायो कंपनी सुठी तव जिते कमु था कयो?
हा बढ़िया है।
सैलरी त पर घटि हूंदव जबलपुर में।
हा हिते किथे मिहलंदियूं आहिनिे ऐतिरूं?
न ज्यादा
पर हाणे साइड में कर, साइड में हाणे करण बि ज़रूरी आहे। एक्सपीरियंस वधंदो आहे पंहिंजो।
उह त, सुठी ॻाल्हि आहे। त घणा घंटा वञ?
छा था चओ?
अ घणो टाइम वञो?
सत क सत अठ कलाक।
यारहें बजे खां वेंदा हूदव?
यारे खां छह।
अच्छा अच्छा परे तव कंपनी घर खां?
हा आहे ॾह किलोमीटर परते।
ॾह किलोमीटर?
हा ॾह, हा ॾह किलोमीटर।
अच्छा
गाॾी ईंदी आहे न।
त ॾह किलोमीटर दूरि वञो ॾह किलोमीटर उतां अचो वीह किलोमीटर मतलबु।
हा वीह न, एतिरो न गॾु ॿारहां तेरहां।
अच्छा, अच्छा कहिड़ी जॻहि ते तव कंपनी?
मुंहिंजी शहरु में रानीताल में।
त रानीताल वटि त वेझो
हम तॾी बि लगी
तहांजे त तव्हां पो वरी लाल मिटीअ साइड रहंदा हूंदव यार इन करे तव्हांजो परे थो पये।
हम त खां पर पासे में आहे छा रानीताल?
हा असांजो वेझो आहे न।
हम।
पास में आह रोज़ अच वञ थींदी रहंदी आहे।
ॿियो तव्हांये पाड़े में सिंधी वंदी रहंदा हूंदव न?
हिक ई घर रहंदो आह असांजे हिते प